हेलो
हँ
बोलियौ न
छै अभी तऽ हावा चलै छै न'
हँ हावा तऽ चलै छै ठीके छै अभी तऽ
हूँ
धुपबो त' एकर हँ नहि हँ से तऽ बात छै
ठाढ़ रहय छै कि धूप लागत मे
नै गाछी मे तऽ धूप न लागै छै चारो तरफ त गाछी छै न बहुते दूर मे मे छै
हँ
पूरा गाछी में तऽ धूप आबय के कोनो अथिये नहि छै
हुँ
एक लाइन सँ पेड़ छै तऽ नहि आबै छै धूप आब तइका तइका दूर पे रहय तब न धूप आएत कही कही हल्का सा ओहो अपन गाछी मे नइ बगल बाला के गाछी अछि तेहै मे आम' गाछी मे त' एकदम छाव छै कियैकी सटले स लग रहै छै आपस मे पेड़ सटल छै ऊपर मे
हँ छै
और छै खूब ठण्डा म' मोन लागै छै न
हँ आ उपर से तैका मैका प पत्ता एन्ने ओने रहलो तऽ आँधी एलक तऽ लगय छै कि पूरा बहराइए गेल छै
हँ
एक साइड मे पदल
खूब मन लागै छै न' मन लागे छय की छो दै छै गाछिमे
हूँ मन तऽ लागै छै
मम्मी सब जाइ छै कि नै
न' मम्मी सब नहि आबै छै घुमे
कभी देखले छियै कि नै गाछी
हँ देखले हेतय एक एक दो बार ऐसे ही कुछो रहलक न गाछमे हमनी खाना उना बनाबैक रहलियै तऽ उहय मम्मी आंटी जी सब आयल छेलथिन अथी काहे की हमरा से तऽ नहि बनत ओ ते ठीक से तऽ वही ओ कचौड़ी उचौड़री बेले आ ऊपर से हम की कलियै खीर लागी ले के आ रहलियै तऽ कोना कोना पूरा एक लीटर दूध गिरियो गेल
हम्म
फेर पाउडर बाला दूध ले आके ओहो अपन गायके दूध रहै
हहुँ
हमनी खूब गाछीमे खाना उना बनाबै छी पार्टी करै छी
अभी बनाय छियै किया
हँ अबियौ त जब आबै छी तब लेकिन एमक बार तऽ ओ दिन चिकेन बनेले छलियै तऽ घर ही बनेले छ छलियै जे ओने तऽ नयका घर बनि गेलै हमर आ पुरनका घर मे तऽ वेह अगना मे बनाले छै छिय काहेकि शाम भऽ गेल छै फेर गाछी मे एऐती तऽ मच्छर अच्छा आ फेर रात
हँ हुँ
त बनल छलीये त कचौड़ी छोला इ मटर पनीर रहल आ खिरो सभ पीेहंबे आ सब कोइ खयलक हमनी तऽ यहाँ खैली अकत मे ब कि भेलो रिफाइन कममे रहलक लेकिन पूरा कचौरी छना गेल आ खतमे नहि होइत रहलक रीफाइन कड़ाई मे से पूरा अथी हो गेल फेर घरहूँ चलि गेल घरहुँ सभकोइ खयलक
हं त मजा आबैछै ने
ह हमनी तऽ एक बार ला कऽ अण्डा उण्डा सभ बनने छलीयै से नया सालमे पिकनिक हूं बहुत मोन लागत आ ऊपर मे हमरा घर मे इको सब बहुते ने है अपने घरमे न ह आदमी सबके केहूं जाइ के जरूरत नहि छै
हूं हूं
मन लागै छै खुबे अहाँ कहियो पिकनिको कि मनयने छीकि नहि बाहरमे
न बाहरमे तऽ न मनेले छियै
घरेमे मनइले छियै
हहुँ घरे मे मनेने छियै हमीयो बहिन छ बहुत छही बड न बनाय न एमनी क बचवानी उछवानी नहि होय छै न तऽ हमरियो ना जाइ छै कही
तैयो होइ छै न कि छाते उते पे
न बनेले छिय हँ मैगी ई सब बना के खैल छियै बस मैगी सब ई सब बनाय के कुछो कुछो ई सब खायल छी सुबहि सँ गछवानि मे चलि जाइ छिये ने
अ कभी कभी आबै छै अवि त सोचली कि चलो घरे बैठल बैठल तऽ तनि घूम अयली
हूं
त कहलले शाममे आयल छलियै ऐसे ही घूमे
हँ आव घर से नजदीक अछि न
हमर तऽ घर बाटे न ओकरा रोड बाटै आ रोडेके सामने दूर नइखे नु अ मतलब की सामने मे ही बाटे गछ ह य लागे तऽ आ जाय छ दूर रह त आ ए गो एन्ने सामने मे छै तऽ ओ मे आयल छी आ एगो पीछे मे छैे पुरनका गछ मानै छै
भी घाना छै न
आँ
ओ भी घाना छै
हाँ घाना छै ओहो ओ तऽ पुराना छै तऽ ओहोमे आओरो पुराना पुराना पेड़ छै उएहेमे बेलके पेड़ छै खजूरके पेड़ छै फेरसे की कहू बसवाड़ीयो छै आ अथि जामुनोके पेड़ छै
आ यहाँ बाँटे तऽ खेतके साइड साइडमे कदम उदम के पेड़ छै शीशो उसो के पेड़के
अभी तऽ नहि खाई अभियो फड़ल छै श बूलोल गिरै खाय ले छी लेकिन हम कहतब अहाँ खाय ले छियै
हाँ नमक खैस ल खाय छे हमर बगल मे एगो दादी के रहै छियै ने तऽ बचपन मे खाले छीयै
हमहु तऽ पहिल ही खेले छिय चाहे ओ काठ के आ ओे में अचार के मसाला रख के
ह्म ह्म नमके ही खाय छी खाय छी
नीक लागत खायमे
हूम आब ना खाइ छी आमो वाला जे चूड़ा के ले गय छै तऽ आम आओर ले गय छै ओर तीन झोड़ा छोड़ दैय छै
नहि तऽ ओ तोड़ैत पकड़ा गेल ना देख लेलक कोनो तऽ ओ भागलक शायद
तऽ भारी रहलक तऽ एगो झोड़ा तऽ पकड़ेबो केलक लेकिन ओहोमे तीस पैंतीस गो आम छलै
आ एगो झोला लेके भागल छै
हाँ पता ना केगो झोला लेेके
ह
आब इसभ अपन आप तऽ बेचा गेल छै ने व्यापारीके दिया गेल हैय आइयए मे तोड़ तो ह त व्यपारी हऽ तऽ बोलतेै न कि घर के सामने ही मे गाछी बाटे
हूम हूम
तऽ ओ तऽ नाम तऽ अपनेके न होइत कि हमनीए तोड़ित हैबै
हाँ हाँ हाँ ई बात तऽ सही छै तऽ व्यापारी ले जाइ छियै ना
हाँ ओकरा बोलल छै कि इतना आम देबैके पाँच साल लागि अथि भेलयै
फर पाँच ग बाद द जाइ छै ने
पाँच साल लागी मतलब क पाँच साल लागी व्यापारी के दैयाल छै
आ फिर दिया जाइ छै ने कि फिर रख लेबै छी फिर व्यापारी के दिया छै
फेर देखियौ ने एम किए तऽ पाँच सौ लगि दियलै हे हमे एक दू साल भेबे कैलक स अभी पहिले तऽ पहिले तऽ एक साल लागियइ ऐसा ही दियात रहल एम कि पाँंच साल लागी बेचेलक है एक एक दू साल होलक क फैद एक दू साल भेलक देखियौ आब ओ पाँच साल लागी बेचायल ने तऽ फरो चाहे न फरो
हूं
देबे के है उ आप व्यापारी के हो गेल हम यहाँ तऽ नहि कुछो करै छै स्प्रे उस्प्रे नहि तऽ हमर नानी के ने तऽ पूरा जोत जोत के पूरा साफ सुथरा सभ करै छै
हूं कलर उलर करै छी
हँ से न यहाँ तऽ नहि करै छै आ ऊपरसँ आमो ओते एक बेचयमे फायदा नहि छै घटै छै
आब ओहो सबके तऽ छै कि आब फड़लक चाहे न पर आ अगला साल नहिए फड़लक तब
बात तब ठीक कहै छै ने
ठीक छै रुक
क छ
अहाँ तऽ आम खाइ होब खूम बाजारेसँ खरीदके ने
हूँ हम बजार से खरीद के खाय छै पापा जा के लाय छै रोज पर मन न करै छै हम कभी कभी खा लेबै छियै पर पहिले जैसे न खाइ छीयै
उएह तऽ अहाँके तऽ दूर घर के नजदीक रहत तऽ हम
रुक ने तँ चल जात
हँ बहुत दूर छै